स्वामी
राधा स्वामी भैया, ठीक बढ़िया, बढ़िया मज़े में, गुरूअ जी कृपा आहे, तव्हां ठीकु आहे भईया?
हा तव्हां सतना मां था ॻाल्हायो न?
असां न, न सतना मां नथा ॻाल्हायूं भैया।
जी, त
अ स एमपी में दतिया मां था ॻाल्हायूं।
अच्छा, छाए आहूजा फैमली सतना में आहे न असांजे रिश्तेदार।
अच्छा, अच्छा, तव्हांजा रिश्तेदार आहिन।
हा सतना में।
हा, सतना में मुंहिंजा पेका बि आहिन, भैया।
अच्छा जी दीदी
अच्छा, अच्छा, तव्हां किथां था ॻाल्हायो भैया?
मां, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ बिलासपुर।
अच्छा अच्छा हा त मुंहिंजी दीदी जा भी सावरा थनि न बिलासपुर में।
काथे?
बिलासपुर में ही भोजवाानी रहन
हेहिड़ा
अ इंदू भईया, लखी भईया, सिधू भईया इहे सभु।
अच्छा, इये केर आहिन?
इ मुंहिंजी भेण जा ॾेर थस न।
तव्हांजी भेण, अच्छा मां सम्झी वियुमि तव्हां केरु था ॻाल्हायो पिया। बबली दीदी था ॻाल्हायो।
अच्छा असां इंदू भइया
हां जी, हां जी, हां जी
अच्छा, हा, हा मूंखे कल्ह ॿुधाए पई गोपी दीदी की इंदू भईया बि जॉइन थव ऐं दीदी सां तव्हां सां त ॻाल्हायो।
मां चवां तो ठीक आ कम से कम माण्हुन खां ॻाल्हाईंदासीं त।
हा भईया ॾाढो सुठो थो लॻे नए नयन माण्हुनि सां ऐं पंहिंजा पंहिंजा माण्हू मिलन था त ॾाढो सुठो सुठो तो लॻे ॻालाएण।
जी जी जी सही ॻाल्हि आ हूअं त नथा मिलउं।
सही सही ॻाल आ भईया। ॿियो सब ठीक आहिन हुते सब बढ़िया उते सब ठीक आहिन?
हा सत्संग जी तयारी पई थिए वनयण जी।
अच्छा अच्छा अच्छा डेेरे वेंदा आहियो तव्हां?
हा ॿई वेंदा आहियूं हसबैंड वाइफ़।
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा भाभी वेंदा हुनदा?
हा भाभी मां इफली पियो ठाहियां।
अछा वाह भईया ॿियो छा खपे अ साई भाभीअ खे ब।
मां सब ठाहे वठन्दो आया सब भाभीअ खे पतो तव।
अच्छा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे ज़रूरी आहे छोकरन जो भईया सिखण।
न मां शुरूअ खां ई सिखयल आहियां। इडली डोसा सांभर वड़ा बिरयानी जेकी तव्हां डिश चओ न हाणे गोपी दीदी साईं गो दीदी केर आहे तव्हां मुंहिंजी भाभी आहे त?
हा मुंहिंजी भेण।
हा हुनजो न्याणो आयो न जॾहिं सूरज कुमार त हे घुमन पयूं टीह ई ॼणियूं टीयन ॼणन जी रोटी मां ठाही तिमांव पहरयों बार जॾहिं आयां।
अच्छा बाॻन वारियूं आहिन हा पहरयों दफ़ो बिलासपुर वई हुई न
पुछ जोस हे मज़े सां वेठ त घुमन हेॾे इंटरसिटी ॼाण आई ऐं हुनन खे चिंता ई कोन्हे।
हो त बढ़िया आहिन भईया
गर वग़ैरह दालूं चांवर सब मांखा ही ठा रायन
ॿुधायो केॾो सुख आ भईया ॿियो छा खपे केॾी महिल लेडीस खां पुॾे ही नथो पूॾये ॿियो छा खपे?
ऑनलाइन ठाहे वठन्दा आयूं।
बढ़िया बढ़िया ॾाढी सुठी ॻाल्हि आ अचणो खपे भैया सब कुछ।
हम्म ॿियो।
हुनन खे बि अचे हा तव्हांजे केर आहिन हे गुरु वग़ैरह।
हा हा
थोड़ो घणो अचेन त थी वनयेन कम बढ़िया
उहो त सही ॻाल्हि आ भैया कुछ सिखया कोन न उहे।
न त कोशिश करन त वॾी ॻाल्हि कोन्हे का।
हा उहो त सही ॻाल्हि आहे ईअं त मुंहिंजो नंढो बाबू आहे र्इलाही कम कराईंदो आहे भईया। ॿ पुट आहिन मूंखे हा हिक हाणे फाइनल तो करे।
फाइनल इयर पहुची वया
हा भैया
कल्ह तव्हांजी भाभीअ सां ॻाल्हायो हुन चयईं मुंहिंजो बाबू बी टेक तो करे
अच्छा हा मुंहिंजो वरी बी बी ए तो करे भैया।
अच्छा बी बी ए भी तो करेव?
हा मुंहिंजो भी बी ए थो करे। ऐं नंढो वारो? हा बी बीए खां पोइ एम बी ए कंदो, ऐं बाक़ी नंढो वारो हाणे यारहें में आ भैया।
न बढ़िया आहे। असांजे समाज जा हाणे वरी बि पढ़ाईअ में ध्यानु ॾिव था।
हा- हा इहो चवंदो आहे की मां पापा सां गॾु न वेहंदमि दुकान ते मां
ह
भ अॼ ममी मां ठीकु आहे भया
ॿारहनि घनि
पढो, मोको ॾींदास कयो, हा चले चविन था असां एॾो महिनत वारो कमु थोरी कंदासीं, वॾन हेॾी महिनतूं कयूं धदनि जे पुठियां भईया ख़रीदू करणु हे हो
हा न ॾाढो बिज़नेस याने ॾाढी टेंशन अॼु ज ज़माने में ॾिसो न अशोक भिइया, विजू भिइया केडो व्यस्त था रहिन आ सॼो ॾींहुं।
ॾा ॾाढो -ॾाढो हाणे वरी बि अशोक भिइया हिन दफ़े वियमि त थोरो टाहर वञन
न ॻाल्हाइण जो हिक मिंट टाइम न हूंदो तव हुनखे।
न न अशोक भईया बि बिल्कुल सॼो ॾींह कारखाने में वेठा हूंदा आहिन भैया सॼो ॾींह
ॾिठो आ न मां ॻाल्हाईंदो आहिन मां हुनन खां, हूअं ई ॻाल्हाईंदो आहिन हुनन खां मां महीने अध लगाईंदो रहंदो आया।
अच्छा -अच्छा तहांखे केड़ा ॿार भैया?
मूंखे हिकड़ो ॿ छोकिरा अऊं ऐ हिकड़ो ॿारे में आ ऐं हिकड़ो अठे में आ
अच्छा -अच्छा
ॿई छोकरा, हो सी ए कंदो ॿारहें खां पो
अच्छा-अच्छा हा उन सी ए जी हा मुंजो बि हाणे नंढे वारे कॉमर्स खयों आ
अच्छा
फ्री हुयो पर हुन चईं बीबीअ खे ई हा मुे चई बी- बी ए करूगा में एम बी ए करूगा। मां ठीक
मूंखे त कॉमर्स पढ़ाईंदा सतावीह साल थी विया
अच्छा हेएॾन सालन खां
हा हाणे नथो पुजेे, हाणे मां थकजी प्युम बस
म महिनतूं करे -करे बि माण्हू थकिजी तो पए न
साल उह ई उहो डेबिट- क्रेडिट कोचिंग ई मुंजी त पहले बावीह हा बावीह साल होॾे हुयम हाणे वरी कोरोना खां पो घर में ई थो वठां।
अच्छा -अच्छा हा ठीक आ न
मां पंद्रहां स्कूल पढ़ाए चुकयो ती मांव। साल -साल मे मटनदो रहंदो आयां।
अच्छा- अच्छा हा न त
ॾाढो
ॾाढो हास टीच टीचरन जे मथां सही ॻाल आ
ॾाढो प्रेशर आ, माण ॾाढो स्कूलन में
हा सैलरी घट, एॾी सैलरी बि न ॾियन ऐ प्रैशर घट हा मुंजी फ्रेंड बि जॉब कंदी आ।
ॾाढो प्रेशर ऐं सैलरी बि ॾाढी घट ईंदम।
हा उह बि चवंदी आ प्रेशर एॾो विझंदा आहिन भईया।
जॾहिं मां फस्ट टाइम कयो हो न
हम्म हम्म
त रेलवे स्कूल में दो हज़ार आठ में मुंजी जॉब हुइ रेलवे स्कूल में। त मूंखे अकाउंटेंसी पढ़ाइणी हुई त मां ट्रे हज़ार सोचे वयो हुम वठंदोमान महिने में तॾहिं त घट हूंदी ही न।
हा हा भैया
प्रिंसिपल चई बताओ सैलरी कितना लोगे? मां, सर आप ही बाता दो न चई पंद्रह हज़ार से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे बुधायो हाण ट्रे सोचे वयम मां ख़ुश थी वयूम भाई सोचयो न त्हां ट्रे सोचे वयुम
ॿुधाए हा त सही ॻाल आ न भई पढ़ाई जी त वैल्यू आहे न टीच चिरन जी अॼुकल्ह।
दस साल कयम हुते मां।
अच्छा सरकारी स्कूलन में ॾिसो ता
न उहो बीए बी एड हुजे हा न मुंजो बी एड हुजे हा त मुंजे सर कार्यम कॾो को लॻी वञे हा हाणे त उम्र थी वइ आहे हाणे पंटीहनि खां पोइ न ॾींदा
अच्छा अच्छा हा न सही आहे असांजे बि पासे में अंकल आहिंन उ जॉब थनि पासे में नंढे गांव में थनि त उ त केॾी महिल वञनि केॾी महिल न वञनि ॿ टे कलाक त पढ़ाए ईंदा आहिंन।
सरकारीअ वारा ईअं अथव न नबि वञन त हले।
हा हा त उहो साइन हुते लॻंदो अथन त हिनन जो कोई बि साइन करे छॾींदो आहे हा।
हाणे थम थम् थी वियोसि इलेक्ट्रॉनिक डि उो थी वियो आहे डिजिटल पर पहले पापा ॼो पियो सबु मुंहिंजे दोस्त जो पप्पा त वह ॾह साल न वयव स्कूल सिर्फ़ सैलरी खणंदाआ हर महीने।
हा हा हिते बि अंकल बि पासे गांव में हुयो सो वेंदा ई न हा।
ल भविष्य खाॉं
भविष्य खां उहा त सही ॻाल्हि आहे न तॾहिं लॻंदो आहे न की सरकारी माण्हू पैसा मिलन ता सरकार मां त कम त कयो न तहां।
हा
ॿारन जो भविष्य आहे तहांखे नाँले
जी हेॾी सैलरी था ॾियनि त तव्हां पढ़ायो त सुठे सां
न सही आहे हाणे रट रिटायर थिया हींअर बि अलाए घणा लख मिलिया आहिन हुनन खे खोड़ पैसा मिलिया भईया पंझा लख अलाइ पंतालीह लख हींअर कुझ ॿुधायो हाणे हुननि सच न ॿुधायो हुंदन असांजे हेॾी कॉलोनी में बाक़ी खोॾं पैसा मिलनि हींअर छा इक्कठा ता मिलन न
हा पर हाणे न हाणे पेंशन हटाए रखी अथनि हाणे अचण वारी जेकी पीढड़ी आहे न हुनन खे न मिलन्द
हा त हाणे बि पेंशन त भईया शायिद न मिलंदन न इकट्ठा पैसा मिली वेंञ न हुननि खे हा, हु हुनन खे बि इअंइ थियो इक्कठा सरकार जे तरफ़ां पैसा मिली वन, हाणे पेंशन न इंदी।
न बढ़िया आहे।
हा ठीक आ भईया, पढ़ी वठन ॿार, कुझ करे वठन, ठाहे वठन लाइफ।
ऐं बीबीए ताहां ॿुधायो ता त हो बाबू ताहांजो एमबीए ई कंदो।
हा हा चए प्यो की विच में हिक दीदी आहे असांजी प्रोफेसर आ पूने में हिनन जी दोस्त तई भेण उह चए पई की भाभी अगर चाहयो त पो हिक बैंकिंग जो कोई एग्ज़ाम आ हुनजी ॿ लख फीस तव हुनजो बस ब्रांचू दिल्लीअ में आहिन, अहमदाबाद ऐं हिकु ॿे शहर ट्रिन शहरन में। उहो एग्ज़ाम ॾयाराए करे बि तव्हां बैंक में हो त कराए सघो पो बैंक वारा खणंदा हिनन खे।
पांॼे इ शहर में करे न त सही आ।
त हूऔ चए पई पो ऑप्शन ईंदो हाली छह महीना हू पांजो कॉलेज में हुनखे सेखारीन्दस विथ सैलरी ॾींदस पो जॉब ॾींदस त पो ताहां एमपी ऑप्शन विझ जोस अगर एमबीए हुनखे न बि समझ में अचे। त इहो बि ऑप्शन अथव लेकिन हुनखे स्किल्स करायोस साइड में खोड़। जीअं हुन खे डिग्री खां वधीक स्किल्स जी नॉलेज हुजे।
हाणे ॾिसो मुंजी मासीअ जी छोकिरअ हे बैंकिंग में टॉप तवस कैंपस में आया हा त लॻी व्यस सूरत में जॉब तवस वन लैक सैलरी तस।
हम्म हम्म।
पर हाणे ट्रांसफर नथो थेस।
अच्छा ईअ छा?
हा जबलपुर सोचे ती हाणे छा आहे इंगेॼमेंट थी व्यस हाणे व्याहव थ्यण वारो तस।
अच्छा अच्छा!
छॾणी पवंदस।
अच्छा छॾणी पवंदस ट्रांसफर भई करे त छॾंदा आहिन?
न नथा करन प्या चङा कन।
अच्छा हा त कुछ एरियन में न कंदा हूंदा न त असांजे हिते बि हिक दिल्ली जे गुड़गांव में हुयस बैंकिंग जी उन ट्रांसफर थियुस पहिरियों ग्वालियर थियुस ग्वालियर खां पो वरी हाणे दतिया कराए छॾयईं। हा। त कुछ जो न थींदो हूंदो कुछ जो वरी थी वेंदो हूंदो ईअं।
हा हा।
हा। त उहो ॿुधाए पइ चै भाभी परेशान न थी इअ न सोच एम बी न करे सघंदो या छा बाक़ी ब्यो ऑप्शन भी अथस बाक़ी हाली जेको करे तो हुनखे करण
हा बैंकिंग ऑपशन आहे न, बैंकिंग भी सुठो तव।
हा, त चईं ताहां बेफिकर रहो हुन में त भईया हाणे नयो युग एप ॾिनो तन हिनन फसेलिटी ॾिनी तन बैंकिंग जी ॾाढो सुठी तव ट्रे ब्रांच तव मेन, अउ ट्रिन शहरन में ई आहिन वधीक काने की सर्च वर्च कयो हिक ॿिन ॼणन खां पुछो त चई हा न इहो त सही तव भाभी बिल्कल सही आयो तव। करे ता सघो त हाली त पढ़े पयो तो भईया। फाइनल करे, हा, वरी मता साइड में
बी कॉम त जस्ट हिक फॉर्मेलिटी तव।
हा हा।
बाकी त ॿिए जेके कोर्स करणा था पवन।
हा उहो चयनि पई की के कोर्स कराईंदा रहिजोस। फ्री न छॾिजो साइड में कुछन कुछ स्किल कंदो रहे पांहिंजी। त हा। अॻते संजाप थी वेंदोस झटि नॉलेज में त ठीक आ ऐं चवंदा आहियूं भई दुकान ते हली वेंदास मां हली वेंदी आहियां ॿ टे् कलाक। नंढो बाबू हली वेंदो आहे मुहिंजो।
लेडिंस भी बिलासपुर में भी त वेहान थी जा। सूरीया आहे हाणे थोर भैया सा फ्री थी वेंदा न व तव्हांजे हसबैंड जीजा।
हा हा जी भईया उह त सही आ। सही आहे ॿयो भईया दीपक कीअं मज़े में आ।
सभ बढ़िया सागर में मुहिंजे दोस्तन जा चञा सावर चङन ॼणनि जा सावरा अथव।
अच्छा सागर में।
हा नाला न पूछयाती मान मां कॾी।
अच्छा अच्छा।
चार पंज दोस्तनि जा सावरा सागर। पर तव्हां दतिया में आहियो।
हा हा। भइया मां त दतिया में नंढी नंढी। हा हा।